हँ अहाँ सब ठीक छी
हँ हँ हमहुँ सब सब ठीक छी
भऽ गेलै नहेनाइ खेनाइ सब
नै एखन खेनाइ नहि भेल हन खाना एखन बनाइए रहल छी
अच्छ नेहेने धोने छी न
हँ
नास्ता पानी किछ नै भूखले
नै सेब एगो एगो केरा खेने छियै
अच्छ ताबै फलाहारी चलल छै
हँ
अच्छ अब बनत की सब बनबै छी
आइ बनबे आइ हमरा सबकेँ इम्हर सब आइ एकासी केने छथिन
अच्छ हँ दू दिना एकासी छलै हमसभ
हँ काइलो रोटीये बनैलि यै आ आइयो हमरा रोटी बनेलियै हन सब्जी बनेलियै कचड़री छनलियै हन
हँ हँ तहन तऽ ठीके यऽ कथी कऽ कचरी बनैलै
कचरी बनेलो हऽ अथी कऽ नै होइए साग गेनहारीे कऽ गेनहारी गेनहारी हँ ओकरो होइ छै बड़ सुन्दर पत्ता कऽ
नै कहियो बनेने छी केना बनेलियै ये
कऽ पत्ता कऽ तोइर डाँट सभ फेक दै छियै तोड़ि कऽ आ पत्ता जे रहैत छै खिज्जा खिज्जा तकरा तोइड़ कऽ कैट देलहुँ जेना कचरी म दै छियै जमाइन मंगरैइल बेसन इहेए सब दऽ कऽ छैन लेलौ
ऐ तब एक दिन टराइ करबै हम नहि कहियौ कहियो अहाँ केँ जे ई वला साग कऽ कहियो हम कहाँ कचौड़ी बनबै छलहुँ पालक अहाँकेँ पालक पकौड़ा सभ बनेबो केलौ लेकिन गेनहारी साग नहि कहियो कचौड़ी बनेने छियै
ह पालको के बनै छै आ इहो बनै छै तऽ हमर सभके पूजामे रहै छथिन प्याज सभ नहि खाइ छथिन तऽ इएहे सभ के बेसी काल बनबै छी
हँ तऽ नीक यए साग वला ई गेनहारी वला नै बुझल छलए पालके बनबै छलहुँ तिलकोरके बनबै छलहुँ आब भने कहलहुँ आब तऽ इ गेनहारियो साग कऽ अपन काटि क कचौड़ी मोन होयत कहियो तऽ बना ली हमरो सभके अहाँकेँ लहसुन प्याज नै ने खाइ छियै तऽ कनी इएह सभ बनेलहु कचौड़िये तचौरिेये बेसी काल बनल तरुए तरुए।
हमरो सभके घरमे बेसी काल त नहियए प्याज लहसुन बन छै हमसभ तऽ खाइ छी ओसब पूजामे रहै छथिन तऽ नहि खाइ छथिन त इएह सभ हमहुँ सभ बनेलहुँं
हा खायके तऽ कमिए नहि छै बनबैके अभाव छै जकरा जतेक लुइड़ि ततेक बनेलक। लूएल के बात छै
हँ बड़ सुन्दर बनैत छै कर।
ते बनेबै जे अविस्तार से तते बनै छै। गेनहारी सागके नहि हेवए सुनने रहियै कहियो आइ सुनलहुँ हे
हँ देखबै बनाक बड़ सुन्दर बनत
ह ह आब देख दखबै बना कऽ अहाँ कहलहुँ त आब बुझलौ नै तऽ ई बुइझ गेलियै साग छियै एक्का थोड़े ने कहियो कचौड़ी बनतै ह
हँ तऽ हमहूँ सभ अपना गाव मे नै खाइ छलियै एतऽ एलियै तऽ माँ सभके देख खलयन बनबै छलखिन त आब सीखलयै हमहूॅं सभ बनेनाय
यै बहुत लोक कनैलो फूल के तरुआ खाय छै। खेने नै छी सुनै छी।
हमहूँ सुनै छियै य तऽ तगरो फूलके कनैलो फूलके तरुआ ई सभके खाइ छै सजमैनके फूल कऽ पत्ता क
एगो कोनो फूलो होइ छै जे तकर तरुआ होइ छै कोन तगर छियै कि कोनो तगरेके कहै छियै।
हँ बहुत लोक कहै छै तगरो फूल के तरुआ खाय छै हम ने खेलौ हन एखन तक लेकिन
हँ हमहूँ सुनबे केलूॅं लेकिन हम नै खेने छी कहियो ओ हम ओ कनैलो फूल के नै खाइ छी कियाकि ओयमे दूध रहै छै तऽ जहरो रहै
हॅं ओकर त लोक कहै छै नै खाय छै फरो सभ ने लोक छुए छै कहै छै जहर रहै छै ओयमे
हँ हम खयने नै छी लेकिन सुनै छी। बहुत गोटा के जे ओकरो तरुआ होय छै। गाममे त सजमैन फूल के खेने छी
हू हम कदीमा फूल के खेने छी
ह कदीमा फूलके तऽ हमहूँसभ तरकारी खेने छी तरुआ खेने छी
हू
कदीमा फूल सभसँ नीक लगै छै तरुआ खाय मे लरम एकदम जकरा दाँत नै रहतै
हँ।
तकरा क लेल ओ कदीमा फूल छै मूॅंह मे लिआ गइल जायत
हँ आ पीठार दोके छै बड़ सुनर करकर तरूआ रहै छै कदीमे जेना स्वादो आयल।
त बम्बई मे अहाँकेँ ई सभ नै न भेटैया कदीमा फूलखे तरुआ त जमाना बीत गेल खेना
उ देखियौ एत तऽ केओ पूछे नै छै ओकरा सभके
ह तऽ गाम घरमे लत्ती फत्ती लोक बाड़ी झाड़ी मे लगेलक जगह अलेल छै आ एतय अहाँकेँ कतय देखबै कदीमा फूल नै देखै छियै पटुआ साग नै खने छियै। त बम्बइमे आयब कऽ गाम जाइ छी तऽ खाइ छी एतऽ नै भेटैया
हूँ पटुओ सागके एखन सीजन छै मारिते के पटुआ गाछ सभ जनमल छै हम तऽ खेलौ तीन चाइर दिन दैल सग्गा बनाकऽ
साग से होइ छै तऽ गहुँका साग हैत
नै यै पटुए तीन तीन जगह या सएह न
सेहो होइ छै आ घौको होइ छै।
नै पटुए छै तितगर तितगर रहै छै खाय मे
हँ आ एगो होइ छै एगो हयत घौका साग जे ओ ओ अहाँकेँ तीत नै होइ छै खाली लस्स लस्स होइ छै
नै तीतो रहै छै ओ।
आ एगो पटुआ तीत होइ छै एगो घौका साग दुन्नू एके रंग रहै छै। एगो तीत रहल एगो नै रहल।
हँ तऽ हमरा सभके घर पर तीत वला छै
हँ तऽ अहाँ सभके पटुआ चाय हयत आ हमर सभके बाप पिती रोप पै छलै घौका साग हमरा बड्ड नीक लगैत छले मुँह मे लागि देली तुरन्त ससै कऽ भाव चलि जाय रह लड़ाइयओ निकाज
ह भिणडी के सब्जी जेना
ह भिडी के सब्जी जक आ ओ गका साग आ चटनी भका साग आ चटनी खइयो बड़ नीक लोग।
हू आलू के चटनी बड़ नीक लागे छै ओहि संगगे खाय मे
ओहि सभमे साग पातमे अहाँकेँ आलूके चटनी साग बना लिअ आलूके चटनी खेनाइयो जल्दी भऽ जाय तऽ खायोमे नीक लगैत छै।
हा तऽ हमरो अपन माँ उहे छथिन। हँ हँ आओर सभ सभ ठीक छथि
तहन तऽ अपन अहाँ आइ कचौड़ सागेके कचौड़ी खायब। मराथाके तरुआ पापड़ हमरो घरमे बनल अइ ब्राह्मण कयने छलथि।
ह
लेकिन उएह ए गोटा तिलकोर दऽ गेल छलथि तऽ उएह तरलहुँ सरुआ सभ तरलहुँ
ह हमसभ तऽ अपना लग बनेलियै हन कटहरके सब्जी तऽ पप्पा नहि खाइत छथिन तऽ हुनका लए उएह कचरी छानि देलियनि हैं हँ ओ नहि ओसभ केओ नहि खाइ छथिन तऽ हमरा नीक लागय त हमरा। आइ केओ खेते ने त हम अपन अपना लहे बना लेलहु
ह नीक केलहुँ कन्यास करैत कनि टाइमे नहि लगैत छै लेकिन अपन बना कऽ तऽ जे मोन होयत से त खा ले बने
हँ सभ दिन खाइ छै तऽ आब सभ नहि खेलक तऽ हमहूँ अपना लब की बनायबसगर।
से तऽ भए जाइ छै सभ खाय छै मिल कऽ त से किओ नहि घरमे खाइत छथिटहर तरकारी हमरा तऽ फेवरेट तरकारी कटहर छी
हमरो बड़ नीक लागैए हमर घरमे ओ कटहरके
कठर तरकारी।
हैं जेना कटहर के पाकल मे ने कोह निकाले छै छिय त काँच मे निकाल केऽ ई सभ तखन ओकर सब्जी खा ले छथिन लेकिन पूरा कटहर नहि खाय छथिन
हँ तऽ अलेल छनि ताहि दुआरे नहि तऽ हमसभ त हमरा तऽ बच्चे वाला बेसी नीक लगैया बच्चो आर रहैत छै तऽ उएह लेलहुँ ओकर अहाँकेँ ह त बचौनेवला लेलहुँ हमरासके तऽ बड़ महग सए रुपैए किलो दैए
हू।
त। लेलहुँ आब ओना कनि कम हेतै लेकिन शुरुआतमे एखन तक तऽ सए रुपए किलो दै छै। काल्हि सुन काल्हि कहइ मोलेललहुँ तऽ अस्सी रुपैए कहलक। तऽ सभ अस्सी दै छियै हमरासभके लेकिन। अनलहुँ तऽ कहिो कालके कुप्तो बना लेलहुँ कहियो कऽ सब्जियो कहियो क तीसियो दऽ कऽ बना लेलहुँ
हँ हँ ओकर तऽ बहुत रंग के हो छै कफ्ता सभ तऽ लोक छानै छै त
काटा। जे सब्जी बनै छै कटहरके हमरा नीके लगैएा तरकारी जे पीसी वला बनै चाहे। कोफ्ता बने चाहे अहाँकेँ तरकारी बने हमरा नीक लगेया हम
हँ कचरो जेना छानि लेलक ओहो बड्ड नीक लागैत छै खायमे
थकुच के वह बना ली तऽ ओहो कचरी भऽ गेले ओकरो चक्का काटि कऽ सन ले त तरुआ भऽ गेलै सभ चीज आचारो लोक बहुत लोक क कटहर के मे एगो चाची छलखिन से द गेल छल बड सुंन्दर कटहर के आचार मुम
हमरो माँ बनेने छथिन कटहर आमके फेटि कऽ अचार
ह।
बड़ नीक छै खाय मे गल गेल छै से खट्टा खट्टा लागै छै।
खाइ मे
ह
तऽ अहाँ। सभके अलेलियै तै नहि करैत छियै नहि तऽ सभचीजे कटहरके एगो छै पचास गो पकवान बनै छै ओहिसँ।
ह हम सभ तऽ खाय छी आब के नहि खाई छथिन त आब हम अपना ले ते ने
तऽ आब अहूँ एखन खाइत खाइत मोन घइए जायत ने।
हँ ओ ओते रहतै रोज रोज ओएह खाय लए भेटतै तऽ मोन ने भइए जेतै
हँ पहिले हमसभ गावमे रहहि तऽ सजमनि कुम्हर कदीमा मोन अकछै भऽ जाय उएह आब सेहनता लगैए एगो कदीमा पड़ल रहए तऽ केओ अबै छलखिन गाम के तऽ कहलिन सउचुके कऽ पठा द कदीमाके गाम मे कऽ कदीमााके तोरह किक मिठो सुन्दर होइ छै तऽ उएह पठा देने रहथिन छोटे छलै। ततेक नीक मिठ एतय तऽ की नहि छियै मिटगर नहि रहैत छै स्वाद नहि रहैत छै हँ कदीमा छै छियै लेकिन सुवदगर ने
हँ उम्हरका सबन केहन रहे छै नहि रहे छै कि जान
गाम से जे अहाँकेँ पठा देने रहय त एक एक तरहथीक के तरुआ सुंन्दर मीठक जह लग छै चीनी दऽ कऽ बनेलियै
ह भुजियो बनबैत छै तऽ मिठ रहैत छै बड़ सुन्दर ओहो
हँ एक दिन तरकारी बनेलियै खोइचा लागल जे नहि होइया टुकड़ी वाला त एक दिन से बनेलियै गोट आलू सभ राइ सभ दऽ कऽ गोट सभ पीस के देलियै से बनेलियै एक दिन झोर बनेलियै आ एक दिन अहाँकेँ तऽ अपन तरुआ तरलियै। आ एक दिन अहाँकेँ ओ भुजिया केलियै तीन दिनमे तीन रंग के केलियै
हँ अपन अहूँ के शखपुर गेल
आ एतुका जे कीन कऽ ने माटि जकाँ कोनो स्वादे नहि गन्धे स्वाद नहि
आ हमहूँ सभ जे कीन के एतस मार्केट से अने छियै से केहने दिन रहे छै गल जाय छै खाली आ स्वाद त्वाद नहि रहै छै ओहि मे
ह पहिलु का कदीमा क तार कारी भोज भात मे केन सुवादगर झोर ओकर जे झोर रहैत छलै से दुनिया के सुवागर
हँ तऽ अखनो तऽ भोज भातमे कदीमा पड़बे करैत छै बिना कदीमाक के नहि होइ छै सभ
हँ हँ कदीमा तऽ छै कदीमा तऽ कोबिमे कदीमा पड़ै छै परोड़ोमे कदीमा पड़ै छै कदीमा तऽ भोजके मेन मेन मेयञ्जन ओएह छियैू परोड़े अथी कदीमे। तरकारी गढ़हाबै छै तऽ ओ कदीमा त देलक तरकारी गढ़गढ़ भेल
लेकिन ओहन घर मे फेर बनइयौ तऽ ओहन नहि बनत।
नहि भोजक तरकारी लोक कहै छै ने कतबो अहाँ मसाला द दियौ कतबू किछु दियौ आ भोजक के जे को बैगन आलू अदौड़ी के तरकारी कारी खटक रहल लेकिन स्वाद बड़स
ह ओ अथि लोहा लोहिया मे बनबे छै ने तै ओ सभ कारी भऽ जाइ छै
ओ जे भात पर दै छल तऽ भातो कारी भ जाइ छलै उ चार भात पर लेकिन सअदगर भटा अदोरि
भोज के सब्जी लोहा के लोहिया मे बनै छै तें ओकर अलगे स्वाद रहे छै।
ह पारस जे दऽ जाय छले ने तऽ भाते परने तरकारी दै छै छै त दऽ दे तऽ भोर मे जे ओहिना रहि जाइत त ओ तरकारी कारी खटखर ओते दूर भात भ जाइत छलै आ लेकिन ओ तरकारी सुवदगर ओ लोहिए वला तरकारी
बहुत जायकारी।
हँ हँ कहि देखिय अपना सभके बुते ओ ते हमर सभके ओते नीक बनायले ने होइ छै। कतबो कहैत छैयै डालना आइ बनेबै लेकिन ओ डालना हेबे नहि करैत छियै।
हँ हमू सभ सभचीज हीङगग देलहुँ आद देलहुँ मिर्चाइ देलहुँ चूड़ कऽ सभचीज दै छै लेकिन ओहन